आओर आओर सुनाब की सब भऽ रहल छै, भोजन भात बनि गेलनि।
माछ तरा रहल छै से देख रहल छियै
ओ आइ माछे भात बनैया बुझाइया
गमक तहूँ दिशानसँ आबि रहल अइ हँ माछे बनैत छै आ मौसम बढ़िआँ छै कि नहि पानि भेलैए तऽ बहुत तेज
हँ आइ के तऽ पानि बुनी भेला मौसमो अनुकूल हय माछे खााय वालला मौसम हय आइ के
तऽ अहाँके पानि तऽ लदने अछि बढ़िआँ जकाँ काल्हिसँ लद कऽ काल्हिसँ लधने अछि पानि कहिया छूटब नहि आइ आ पता नहि कए दिन तक लदने रहत तऽ,
छै जे खेत खेत पथार वला सबके नीक छै बढ़िआँ अथी हेतै रोपनी रोपनी तऽ ‌‌रो पीनी ले नीक र है छै ना‌।
रोपनी हँ रोपनी ब रोपनी तऽ चाहबे करी एखन नहि धान पानि नहि हेतै तऽ धान कहाँसँ हेतै गऽ
हँ हँ, धान धान पानी लए बुझे नहि छथिन पानि के कते जरूरी होइ छै,
सभ इन्तजारे करैत छलखिन हेँ उएह रोपनिेके ह जे पानि हेतै
अह-हिक के अहीं के आनंद माछ खाउ घोघा खाउ डोका खाउ तरह तरह के
ने डोका डोका तऽ पूछू ने डोका तऽ तते बाड़ी मे अछि
डोका डोकासभ तऽ खूब हेतै कनिको पानि रहैत छै तऽ ओहि मे खूबे डोका भऽ जाइ छै,
डोके खूब बिछलहुँ हेँ एक बाल्टीमे बिछि कऽ रखने छी
ललगर तीमन बनाउ खााय जाउ
छलय नहि तऽ माछो आयल छलए बिकाइ ल आयल
देख कोन वालला माछ आयल छलए रहु की बुआ री
छोटकी मारा,
अच्छा मारा बिकायल अछि आ पोखरि मे नहि मारा या आ पोखरोमे
पोखरि मे मरााई यए धरि एखन पानि मे तऽ बेसी ने आड़ि सब परड़ जाइ छै बहि कऽ तऽ छोटके माछ ने भेटैत छै तऽ ओएह आयल छै
आब बुझाइये हँ।
और अहा के की होय छै अहूं के माछे बनै छै,
हँ आइ तऽ एहन गजब भऽ गेलै आइ तऽ एम्हरो माछे बनैत छनि आइ सभके माछे खाायके मोन भेलै कहलकै जे पानि बुनीमे ह माछ तरा गेल छै मू ड़ा के तोड़े छी आब झोरबैत के प्रयासमे छै हँ अपना सबके तऽ बुझिते छियै हँ सरसो लहसुन वाला माछ बनमे बड बििकता कि ने माछ खााय मे जतबी सवदगर बनबय मे ओतबी बिख हँ की कहू साँझसँ डाढ़ पीठ तोड़ कऽ ठाढ़ छी कनि मनि आनतथिन तहन कि ने तीन किलो उठा आनलखिन तऽ ओकरा तहनसँ ठाढ़ भऽ कऽ तरै छी
ओतऽ महगा रहै छै एकठालो आन छै तऽ दूस चलै नहि छै तऽ भने ने दू साझ भऽ जायत ह हँ आ इहो रहैत छै ने तेल मसाला कनि एकठ्ठा खर्चा करू तऽ अपन दू साँझके बचतो भऽ गेल
ह य बहिन ठेहिो बड भऽ जाइ छै अते ठेही होय एक स त लोकनी आराम होय
कनि परिश्रम तऽ हेबे नहि करत कनि परिश्रम लगैत छै तऽ कनी नीको तऽ लगैत छै ने
इय भर से हे बच्चा बुदरू सब जे छोट छै क ने तऽ आराम नहि होइए
आराम छै एतऽ तऽ की कह हमहुूँ तऽ डोका बेचा सब बीछ बीछ कऽ अनलक बचआासभ एक डोल रखने छी डोका आब त माछ बनतै हँ गाँव आयब तखन कि नहि ईसभ चीज तऽ गाँेमे नहि भेटत कनिआँ
डोका के तऽ डोका के तऽ स्वादो बिसरा गेल बहिन की कहै छै कते साल भए गेल डोका खेला
डोका कांाकोर सब ई सब गांवे ने भेटत शहर मे कतऽ शहर मे ओ सरलाहा भेट तत गऽ
आ आ अच्छा अच्छा हँ ई छै जे बहर बहरबैयभ जे जे अनै छै तऽ खराबो तऽ भऽ जाइ छै
हँ नहि तऽ ट्रेनमे अलाबयवला ईसभ चीज छै
किछो आइनो जे देताह कछु तऽ ओहो मतलब बुझियौ गलि जायत पयिन मे हँ आ आजुक आजुक समय मे आजुक समय मे तऽ बुझिते छथिन जे ककरो पर भरोसो नहि कऽ सकैएा आइ काल्हि कोइ ककरो गछै छै जे कोनो चीज हम अहाँके हँ हँ
फेर बढ़िआँ ओकर जे पेनी होइ छै तऽ भुजििकऽ बढ़ लगै छै खाायमे
तिखगरके बनब हैत खूब तिखगरके
आब पेनी जे होइ छै ने ओकर पेनी जे नि भूजयमे रोटी छोहारी सने बड़ नीक लगै छै खाायमे हू आ तकर बाद ओकर मौसके छोटे छोटे माछ छोटे छोटे बुटी काटि दियौ आ बेसी हँ बेसीके प्यउज दियौ मछ
प्योज दऽ कऽ मसाला नहि हे कनि मिरचा मिरचाइ कुटि कऽ दै छै को ओहि पियरका तऽ ओर तिखगर बनै छै हँ बड़ी नीक बनै छै माउस हे हे की कहै छै हमरा तऽ माउस सँ हमरा तऽ माउस सऽ विशेष डोके लगैएा बहनसँ
हँ तऽ ईसभ सीजने सीजन मे भेटयवला चीज अइ कि ने शहरमे पैसा नहि ने भेटैए ई तऽ बारिशेमे पानि होइत छै तखने भेटैत छै माछ जे छै तऽ माछ हमेशा भेटैत रहै छै ई डोका नहि भेटत डोका कांकोुर हमेशा नहि भेटत बरसातमे भेटत
छनि कि ने पोखरि मे पोखरि मे तऽ बिगाट होइ छै
हँ बीघाट स्वादगर ओहन न नहि होइ छै
बीघट हँ आहेन स्वद
हूँ रोहु बुआरी जेहन होइ छै तेहन अहाँके बिघट थोड़े ने लागत हू जीरा पड़ै छै तएह ने होइत छै सही कहैत छियै आ बिघट माछ ने स्वाद
छै आधा माछ तऽ मलहे उठा लै छै तऽ आधा मे की हेतै तऽ ततेक दियाद पटीदार सब रहै छथिन कि नहि जे हिस्सा नहि लै पबैत हेतै नीकसँ सभके कनि कनि कनि कनि कऽ कऽ दियौ हू एकटा बात कहियनि हमरा सबके गाममे एकटा जमाना रहै एहन रिवाज रहै बहिन जे अगर ककरो अङंगना मे माछ बनै तऽ अहाँ के अंगना मे अगर बनलो तैयो लोक रान्हल माछ ल के अबैया बहिन बूझे जे हमरा अंगना मे बनल छै तहियो तैयो रान्हल माछ दत जाय चारि रंग के कटोरी लिअ चारि अंगना के तीमन चिखू अहाँ
पाँच अंगना मे परसाइ छलैय आ पाँच पाँचक घर मे ओ जाइत छलै पिझाइत छलै थारी एक थारी आ ततेक खा भोजन रहितो ते वहा के माछ भात जे एक गोटा के एकटा पुरुख के पेट भैर जाय छलनि हेँ भरि थारी भात एक बाटी माछ भोझ उ हम त अहा के बुझि जाइ छलियै या जे हुनका ऐहन का काकी घरमे माछ बनैत छनि त मुँह अजबारने रहै छलियै कि जे ल क औथिन ओ काकी
पुलिस फोन त कनी तते हिनका नीक लगे छलनि हे आ इम्हर के लोक के त सेहनता लागल रहे छै माछ खाय ले आ गाम के लोक के हे दूटा चीज के त गाम मे बहुत हम देखै छियै मिथिला मे दूटा चीज के रिवाज बड़ी नीक आम किया माछ के जते खा सकी लोक खा क आम के मास मे अघायल रहै छै भोर आम दीन आम ये बहिन कतेक बेर त एहन होइ छै जे भनसा तक नहि होइ छै गाम मे तरकारी तीमन नय न आमे सोहारी भाते आम हे घोड़ा बना लिय आम के घोर बना दिअ अमठ पारि लिअ आ मठ जे सुअदगर लगैत छनि चूड़ा दही सने एह गाम के मटकूरी वला दही ई ए मटकुररी मे जे जमबै छै नदी हँ पौड़े छै हँ ओहिके बड स्वाद कनि दूध के अथी क क जरा क चूड़ा आमर आमर आ ह ह महो महो भ जाइत छै की कहै छथि हँ बड़ी नीक लगै छै हे तहि दुआरे एकटा बात बुझलखिन बहिन ओ पहिलका लोक के खेलहा पिलहा देह आब दुरुस्त रहे छै आब किछु ने होय छै अपना सबके बुझथुन की की कहाँ खाय छियै केहन खाय छियै जे अपना सब के बीमार किछु ने किछु देहीन देही लगले रहै छै किछु ने किछु देही नेही देखथुन त ककरो ने ककरो लागिते रहै छनि बिमारी तऽ आइ काल हँ सुगर ऐ की कहै छै हमर जे एकटा पीसी छथिन तिनकर पोता के सुगर भ गेल छै ओ नेना कते टा के छैहे ओ नेना पाँच साल के सुगर आ हे छोट छोट बच्चा के आई काइल थेराइडो घोघा
बुझ बुझी तहन कहलहुँ हेँ किये सभ खेनाइ पिनाइ की गाँव जेका अहाँ
हँ से त छै किछु हँ किनको देखे छ आइ काल्हि आजुक समय मे किनको देखबनि स्वस्थ त ने रहै छथि
नहि रहैत छथि फेर तैयो एखनोहु करबै कह भेटत अहाँके गाँवे मे भेटत एखन नहि भेटत की करबै कनिआँ कोइ नहि एनाहिये होइत छै आओर बौआ सभ ठीक छै
हँ साउ सब आयल छथि ओ सब चलि जेती हँ कनि हुनका सबके अथी भऽ गेल मुन खराब छलनि हें न घेट
मोन खराब छल बूढ़ भेलखिन कि ने एज एज भेलनि कि ने बूढ़ भेलखिन तऽ उमर भेलनि तऽ उ कि कहै छीयै आओ छै चमरी वला चरनी बला चमरी रोग टाइम लगै छै
टाइम लगै छै बहिन की कहै छ दाबाइयो जे खाइ छथिन हाँ से मारते पीच सब देने छैन लगबैला पीच सब जे घेट सब पर लगबै छथिन हँ त चौटा जेका उदरै छैन यै बहिन जेना अथी के जौड़ी के जौड़ी के जेना च्योटा नै निकलै छनि तेना च्य का जका छोड़ै छनि यै की कहै छथि आब धीरे धीरे गुण करतै कि नै दबाइ नोए कहाँ जल्दी कहाँ ठीक होइ छनि आ बूढ़ बूढ़ सूढ़ छेथिन से बुझै नै छै छथिन हँ कनि अथी भऽ जाइ छथिन कनि उगता जाइ छथिन समय कनि देथिन तहन कि ने हँ लेकिन ई छै जे गामो पर घर गृहस्थी छै मोन की छलनि हेँ बुझलखिन मोन छलनि हेँ कि जे च चौड़चन तक हमरा सबके जे रुकि जाइ लेए गामके पाबनिके तऽ बुझिते छथिन ओ डाला हारी ओते सब किछ बैबसथा जहन आहाँ के गांव मे हो छै से से तब से तऽ बुझलियनि बहिन लेकिन ओतऽ घरो तऽ आवाह भऽ जेतै ओतऽ तऽ घरो तऽ छै हँ तऽ सत्रह तारीखक सक्राईत छै इएह एकटा बात कहिय फेर फेर देखथुन एकटा बात जे संक्रान्ति मे आ पूर अथीमे कते के अन्तर भऽ गेले यै बहिन बुस्थुन पन्द्रह तारीख क चौड़चन छै आ सत्रह तारीख क अथी विश्वकर्मा पूजा तऽ बुझ छथि संक्रान्ति दिन होइ छनि हँ तऽ सोचथुन ने कनि बुझथुन तऽ बारह तारीख बारह तारीख क बुझथुन चौड़चन आ सत्रह क संक्रान्ति दिन अ अ विश्वकर्मा पूजा केना भऽ गेलै चौठ के पाचे दिन बाद केना संक्रान्ति पड़ि गेलै देखथुन तऽ कनि फेर हमरा लगै या अगला साल देखहथिन मले मास फेर पड़तनि
मैले मास पड़तै अयो बेर मले मास पड़ै छलए तैं तऽ ई भेलै गड़बड़ा गेल हँ इ तितके हेर फेर भेलए एहि दुआरे ने भऽ गेल रहितै सही कहै छियै कनिआँ सही कहै छियै ई नै ई नै अहाँके मलेमासके चक्करमे भेलए भ गेलए एना नय त चौड़चन भऽ गेल रहै छलए एते दिन चौड़चनमे कते विध अपनासबके होइ या दही मटकूरी आँ कलस
महिना के आखरीे क चौड़चन भऽ जाइ छै यै बहिन हँ
पुरी सभक साथ पी होइ छनि कलश होइ छनि कएटा डाली होइ छनि अपना सबके बहुत बड़का पर्व होइया अपना सबके बहुत बड़का अपना सबके बहुत बड़का पर्व होइया अहाँके के चौरचन बहुत बड़का ड़कापड़ हाँ बहुत विन्यास होइ छैय आ बहुत बड़का पर सही
लेकिन एकटा चीज हमरा बहुत आश्चर्य लगैया बहिन हर साल चौड़चन मे मेघ लगले रहतनि
मे आ कहियो तऽ पानि उ अहाँके कहियौ कहियो पानि भएटा जायत अहाके पिछलो साल जे पेन भऽ गेल पिछलो साल कहाँ देखेलाथ पिछलो साल अहाँके नय दर्शन भेलथि आ पिछलो साल नय देखायल रहथिन नय रहथिन देखायल हुनका सभ के तऽ भऽ जाइ छै है कियाकि ओ साँझे कऽ लै छथिन नै गाँव में तऽ साँझे अहाँके भऽ जाइया तऽ कनी देर पड़ै छैय एतऽ लेटसँ साँझो पड़ैय नय प गोरलगे ले ए अहा के अहा के उ दोनो दिल्ली मे त अहाके साँझो तऽ लेट पड़ेया